ह्म कैसेहै।
नमस्ते।
नमस्ते। हाल चाल सुनहियए।
अपने सुनाइयए।
अपने अ भी ठीक छै। खाना उना भऽ गेल हम सैदपुरेसँ बाजै छय। पुर से बाजै छौ सैदपुर। अहाँ कतयसँ बाजै छीै
हमे बगूसरय छै
आ बेगूसराय
जी
खाना उना भऽ गेल
ह
कथीसभ खेलियै
रोटी सब्जी खाउ ह
आ
नहि
कतना टास्क बनेने छौ
टास्क तऽ अभी चारेगो पूरा होल हमर ने र के इधर नहि रहइ छै अच्छा
नहि छत पर तब जब फोन करब ने हँ जब जब फोन करब ने छत पर चलि जायब हमे ओ रूम मे रहब ज फोन धेलो ते रूम से बाहर निकलो ह दरबज्जापर धूपमे तब थोड़ा बात होता आ पाँचो मिनट बात होत ने तभिये क्वेस््चन आत कुत्त
नहि पाँचो मिनट बाद हो होल छै ने नहि टास्क पूरा होइ छै
हँ दस मिनट देने छै ने तऽ कभी कभी रिङ्ग होल अगरने ओन्नेसे फोन उठेलक आओर कटि गेल तऽ भी क्वेश्चन चलि आयत है जैस किी
ताक पूरा न ओकर मानल जाय छै
हँ अर बात जैस कि फोन धे लहु ने बस छ त अथ होलथ कह छिक मिन आवे नहि वाज नहि जेतै तऽ कथी बतिियेतै
हँ ओह ने कथी बता
आवाज एते तब ने देख अभी कते अच्छा आवाज जाइ छै आवाज जेतै तभियए ने लोकोग बजतै आवाजे एतै तऽ कथी बतिएतै
अहाँ बतबू आओर सभ
आओर सभ हमरो इधरसँ ठीक छै फोन कयने छली तऽ अहाँके मम्मी उठयने छलय तऽ बोल जे हमर रिंग ओथ देर
हँ हह कहाँ तक पढ़ल छियै
हमर ग्रेजुएट फाइनल हो गेल छै
अच्छा कोन सा सब्जेक्ट सिखल ल लियै म ग्रेजुएशन
हिन्दी ओनर्स
ह कॉलेज कोन स छन आजप
हमर कॉलेज आ मझौल
अच्छा मंझौ लेव है आर सी एस कॉलेज है
हँ हँ
अच्छा आरो आगे पढ़े छियै के नहि
पढ़ै छियै ओहि कम्पीटिशनके तर कम्पीटिशनके तैयारी करै छीियै
ह शादी हो गेल मन की
नहि होलैय शादी
अच्छा शादी नहि हो
ह
कार्यऻ क बारेमे क बता लाग अपने
क रहपके बारेमे
हँ
यी क ई ट्स मिला है आपको एक एक महीनामे पूरा करना है य अच्छा काम केगा त फर सल करा
अपनेके रुपा आयल- आयल क रुपा किछु कि नहि।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
हँ।
अचछा
तीस स ास् कम्प्ली
हँ तऽ उसको तऽ पन्द्रह सए पूरा अ आल छै ने त
हँ पन्द्रह सए चौंतीस पन्द्रह सए रुपआ पोइंट मे चौंतीस ह ओ पैसा उसा।
एक एक दिनमे कितना कॉल करैके होइ छै।
एक दिनमे अहाँ जतेक कॉल करि सकियौ
हँ।
यहाँ ग्रुपमे को उठेबे नहि करै छै जैसेि की व्हाट्सऐपमे पहिले कलहुँ वाट्सऐप से बात कर क तब अहाँ बोलियौ कि जे हम कारप परर फोन करै छ जे वहाँ उठेबै नहिऽ। तऽ ने अहाँके रिङ्गो बरबाद चलि जायत बाद बादमे तुरन्त तुरन्त फोन करत दूसरा पर तऽ बता तऽ ओहो मे नहि धरत
हँ। कार्या अपस ने कल बीजी य बात ब तो अहाँ कॉलो करलहु त तऽ उठेबे ने कल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
कले नहि हो कल लगै रह है
हँ नहि पहिले नहि लागत ओकर बाद ने लागत ने तऽ जैसे कि हम हम कहीँ आओर बात कर रहल छियै आ हमरा पर हम ऐसेहिए एगो लड़का- लड़का भी ज्वाइन छै एहिपर तऽ हम लड़कासँ बात करै छलिै ओहि कारैपसँ बस एगो लड़क। कि हमरापर फोन कयलक फोन कयलक। कि ओ फोन कटिओ गेलै हमरो कटि गेल लड़कोके कटि गेल आ ओहो लड़कीके कटि गेल हमरा क्वेश्चनो नहि आयल जेकि हम दस मिनट बात कयने छलियै। हँ ओह स होइ छै कि जैसेकि अहाँ फोन कर रहल छियै हमराप। आ कोइ आओर दू तीन गो लड़क कटराई मार रहल छै हमरा नम्बर पर तबने। ककरो नहि होतऽ
तब नहि आबे है।
हँ हँ रुकि जाइ छै आा फोनो उठेबै ने ककरो उठबे नहि करत किआाकि सब ट्राइ ने करै छै सवेरे सबवेरे ठीक रहै छै दुपहर मे सब खा। पी कऽ खाना खाइ छै तब ओ खाना खाना खेलाके बाद दस बजेके बाद सब अपना अपन मोबइल चलबै छै तखने तऽ आरो नहि होत अभी दुपहर मे कुछो आदमी सुतलो होत रेस्ट लैत होत तब तनी मनि हो जायत दुूपरके त भोरका पहर आ जाँ हँ अगर अहाँ एक्वअल अ जैसे हमरा कल करबै अभी तनी देर पहिले अहाँके बात हो जायत
हू
तकर बाद फेर हमरा कॉल कर बात हो जायत फेर ककरो आओर कॉल करबकर बात हो जायत लटे लटे बात होत नहि त ले लाटे कोइ प्रॉ् प्रॉब्लम नहि ह फोन धरल जायत
हू
रुकवट अलै बस नहि रुकावटे त
क्या भााय बहिन छीियै अपने चछा सभ पढ़ै लिखै हइ शादी होइ गेलै
एगो शादी भेल हे आओर सपरल कि सब हम चारो बहिन बी ए फाइनल करि लेल छी ग्रेजुएशन
र
हम अभी दल मे नाम हँ भाय छोटा है सेवन्थ क्लास मे पढ़त त ई बगल गेल राजजी मुर्म
हँ दोनो भाइ छोट सुतले हे कि
एकेगो भाय है
हँ
चार बहन हे
चलू अच्छा हे ह
हलो हमको लगा कट ग आवाज आ रहा है कट गया‌ फोन काहे‌‌ कि क बाहर आए आए
फोन आएल नहि तऽ मे मैसज आयलो हे
मेसेज मेसेज आयल मेसेज हँ मेसेज आयल‌ हे उ मिस सप अपने है उसी पर कुछ कुछ नहि खरीदते है उसी का मैसज आया है तऽ वहाँ कहाँ तक पढ़ल छियै
कर रहल
बड़‌ बीजी तऽ कुछ कुछ मे फॉर्म तऽ भरैत होबै
हँ फोर्म तऽ भरै छै एकादू नम्बर ज भी एक दू गो भरलि रहि जाय रहै
ओ हम देखियौ मेहनत करियौ कहियो ने कहियो तऽ होबे करत की याँ उपरे वला सब ऊपरेवला सब परीक्षा कोई भी लिख करि देलक तऽ किछु भी करि देलक
हँ ओ तऽ है आऔर कम्पटिशन यए यह थोड़ी होय यहा तऽ बहुते कम्पीटिशन छै जे जते मेहनत करत ओ तैं अपना
ऐसे भी मेहनतो करत ऊपरे वला जब उ उपरे वाला सब कुछ नीट के एते भारी ए्जाम होय छै नीट के नीट में यहा रब्बर जे सर मे लग देबै ओ रबर काट क फेक देत ट शर्टं कोई बलिया या कोई ब कट लागल हए तऽ ओ कट के फेक देत पैजामा लुजर पहिनने छौ उमें कुछ सिस्टम लगल हे कोनो मॉडल डिजाइन नहि रहे बटन उटन
हँ चेनोर काट दे ह
फेक देतै लेकिन परीक्षाके अगर क्वेश्चन आउट करि दै छै त ई बात अच्छा नहि ने होइ छै।
हँ ओ तो होबे करै छै बच्चा भविष्य के साथ।
इत बच्चा मेहनत पढ़े छै सालो भरि पढ़े हे दू दू साल आ ऊपर से की परीक्षा देलक तऽ ओकरा इतना कड़ा चेकिंग इतना कड़ा चेकिंग भी कलक एतऽ ऊपर बला की करे है बहुत आदमी बच्चा सुसाइड कर देलकै हन कते बच्चा कतना रोै छै जेकि। इतना मेहनत। केलाके बाद ई सब मेहनत पानी भर ह बड़ा बड़ा लोकके चनाउट करि दै छै
ओएह भी ओएह बच्चे मे से कोइ बच्चा होइ छै। मकर चाहे क्वश्चन आओर क्वस््चन लैक
ह अभी नीटके अभी अभी नीट के भी क्वेशस्चन आउट भऽ गेल छै यू पी एस सी के भी क्वेशस्चन आउट भऽ गेल छै सीजी एल छैाय ओकरो क्वेशन आट भ गेल अभी आ फेर क जैसे सज नहि तऽ ऐसेी कु है अभ हम देख है याद नही है हमको अस अस्सी जी डी के त आउट होबे किया है तीनगो औरे है। ह नीट हुआ न यू पी एस सी हुआ गो एस एसी जी डी एगारह क अभी आउट हुआ ह पेपर। एग्जाम हो गया फिर भी। । होग आब सब एग्जाम दे दिय तऽ उसक क्य होगा लफ बर्बादे ने होगा दस मिनट पूरगया।
हो गया दस। ह नमस्ते
त।